हेलौ
हेलो हँ
हेलौ
हँ
किछ बजही न हेलौ हेलौ हेलौ
आठ आठ साढ़े आठमे तैयार भऽ जबौ
हेलौ
हां
हेलौ
हां आबाज आबै छौ
की
अबाँज अबै छौ
तऽ तू बाजही न किछ किछ तऽ न नैय तऽ पइ केंसिल भऽ ज
क शन जेब ने तऽ आठ काल्हि आठ साढ़े आठ में तैयार भऽ जेबह समझलैहि अकर बाद साइकिल दरवजा बस्ता तस्ता ल कऽ रहबौ तु अहिए ओकेबाद चलब
हम की करब हमर बात सुन साढ़े आठ बजे कहले है न सर तक क चलिहे साढ़े आठ बजेसँ हम ठीक छौ लेकिन परसू दिया हम कहिए न सके छीयो ल काइल जैब तबे पता चलतो जे परसू आओर एथिन
भै तऽ हमरा पा सय क खोलि
हँ तऽ से अपन चलै तू साइकिल ठीक छौहे अपन जे जेना हेतौ आ बाँस ताँके जे कहली इसकुल इसकुल तऽ तऽ बुझले बात
हम तें तें हम ओथियए पेपर ओतहि छोड़ि देलियै ह न आइठम जेबय त ऊ चेक कर कर ओहिमाहे झिरॉक्स कऽ के देले हम अपन एलि लिखिने रहितियै तऽ छोइड़ो दितै
हँ जिरक्स पढ़ाइ लगलै प्रिंट मे
तैं उ तै चेककर डेट सब सब लिख कऽ देने छैय आ फोटोओ घीच लेने छै मोबाइलमे
हू
हो च आ तू देबी तऽ ओ रो बुझतौ जे दआ किी नहि
हमा पाइ नैय देतौ मम्मी पा बतिआए नहि रहल छै खुशबू डाटा खतम कऽ लै छैय केयो नैय छै हैेलो
हँ ओहोाहु ने ओकरा काइल भोज खा जेबै न तऽ काल्हि उमरे ककरोसंगे डाउनलोड करबा दिअ
हँ आइ तऽ कहलियौ जे आइ आइ ओते सम्पर्ल नोकेश छ्ले ओकर
आं
आइए नहकेस हेतै काल्हि भोज चियै तऽ आइये ने नहकेस हेतै
तू अपन दीदिेयेवला घरमे न छिही
हँ
हँ तऽ ओतऽस भगिहे नै नहि तऽ पूरा डैमेज
नहि जेथै सेहा कहलिय
टेम्पू में जे बात केलियो रहे से केना बात केलियै रहे से पता छौ
टेम्पूमे जे परसू बात करियौ से
हेलो हँ हेलो
हँ
काल्हि केना बात कने रहि हँ
तू बतियाले यार आंइ
टेम्पु टेम्पुमे कि भेलौ
ओहि दिन नहि बतियाय रहियो
कि भेलौ तऽ
आगे रो त पीत लहरै रहो तै टियर नॉर्मल कर तऽ पाँच छओ मिनट भऽ जेतै
हँ
नहि
ओकरामे नहि
हय ओ सब बताहा छै विश्वास केकरो नहि छै विश्वास छहि तअ डाउनलोड करबा नै लिय तखैनसं फोन कहै छी करबौ तऽ नहि तऽ कहलियै जो तऽ हम दोबारा कहबे ने कलियै
आ विश्वास नहि होइ छै एक बेर देखा देब
की नामके कस केकरो आऔर दअ कअ डाउनलोड करबा के बतियवा दैके छहि जाहिसं हमर पाय नै रुकत
हँ आ ई काइल खुना जे जेबैन भोज खाइ दिय ने तऽ काल्हि खुना ओमहरे करबा दिया
पाँच दिन
कालि ओमहरो कालि ओमहरो ककरो करबा दियह गोपाल सर के घर दिश भोजमे केकरो
कतय जा रहल छियै डाटाके प्रॉब्लम आबि रहल छौ नेटवर्क आं
कोय घरमे छह तू छी अपने घरमे न
हँ
तूहो वायहेमे न
ह हँ हँ हँ
जे
ह आमसभ तोरि लेलही
हँ त तोरि लेलियै तू एहाँ मे छै त यहाँ घर मे रही ह आम अभी एके जगह दस
अलवा घर लगवला तो
तै मे रेड त्यर त आखाँ आ ज हँ
त मम्मी दै रहै झोड़ा आम नहि लेलियै
है ना की की
झोरा नहि दै रहै लै रहै दे रंजन चाचाक मम्मी दै रहै झोरा
जेबै हम हँ
बरा दै रहौ रंजनचचाके मम्मी हेलो हेलो हेलो रंजन चचा कऽ मम्मी झोड़ा दै रहै हम नहि लेलीयै समझलहि आँ दु गो झोरा आनि देलही आँ ह्म्म